हेलो।
जी नमस्कार।
नमस्कार, की करै छै।
जी ना कुछो करै छी, अहाँ की करै छी।
हम छत पे छी, घूमै छी।
ह हम छते पर छी घुमले छी, आई चांद लाल उगल छै। पता छै?
हँ थोड़ा सा उगल छै, एकदम थोड़ा सा।
हँ, दिखै छै कि अहाँके।
हँ देखै ने छै।
सूरज के जैसन लागे छै आजू के चंदमा।
अ चंद्रा सूरज के जैसन लगे छै हल्का सुनियो उगल छै।
एकदम हल्का सुनी उगल छै ने।
हँ ओ लगसँ फोटो घिचै छै।
जी देखे छी टराई मतलब एगो कोशिश करे छी की ऐसन आबै छै।
ह हमहूँ करय छिये त हैते देखे छीये कैसन होइ छै
ह आहाँ के भी देखै छीये कि, ह घीचेत। ए जाने छै। रात फोटो घीचे छै आ लागैत छै दिन, देखु न अहाँके हम भेज दै छी। अभी घीचलै छि फोटो आ न। आहाँ के भेज देेले छि देखु। लागै छै कि दिन के फोटो छै, सुबहरे के सूरज उगल छै।
हा।
खे पर त गजबे गजबे लागै छै, ओ ओहु स मतलब कि एकदम अन्हार मे फोटो घिचले छी लेकिन दे देेले छै मतलब कि सुबह होयवला छै, मतलब कि बुझाइ छै तनी न।
हू।
गजबै चलू न नीक छै। और बताउ न अहाँके तबियत नीक छै? लागे छै कियेकि सूरज उगैय छै न।
हु सूरज उगैय छै।
और अहाँके हँ टावन देखले छी। ओकरो तऽ दिने के कर देेले छै, दिने में लागे छै। अहाँकेना भेजले रहै छी?
ह दिनेमे लगै छै, आ घीचार बारह बजे छै न।
जी गीचाल बारह बजे रात के।
हँ धीरे- धीरे रोशनिया बढ़ै छै न।
हँ, ओ अपने हो जाइ छै।
की? ओतना हमरा के चिन्ता लेब के जरूुरत न छै। और बताउ न अहाँके तबियत सब कैसन छै?
अहा तबियत सब तऽ नीके छै। अपनेके तबियत नीक छै?
जी हमर तबियत नीक छै। बोखार भ गेल रहे छै। त बोखरबा छूट जाय छै, लेकिन आब तबियत एकदम नीक छै, बढ़िया छै। यदि खचे कि बोखारवा छै, तऽ बोखारवा मे तऽ कनी माथा उथा दरद करबे करै छै। त माथबा दरद ठीक हो जाइ छै। तब मतलब कि अब होइ छै।
हौइ छै।
जी अब तनी - मनी मतलब माथा दरद धीरे - धीरे छूटे छै। ब था दर्द भऽ गेल रहे छो। समय से माथा जे कि अहाँके पता छै? पिताजी के तऽ आंखों मतलब कि भरक गेल रहे छै। आब नीक हो गेल छै आखवा मतलब ठीक अब तनि मतलब कि एकदम बढ़िया से दिखे छी हुनका। बड़ा दिक्कत भेल हो गेल रहे छै ना।
हँ दिक्कत वाला हो गेल छै।
तऽ आब तऽ तनी नीको छै, अहाँ तऽ देखले रहै छी। बापरेबा मतलब केना होकै छै, पूरा मतलब के अजीब होैकै छै, मतलब लागे छै के अखबे मतलब पूरा भरा गेल रहै छै, लेकिन अब नीक छै। ए पूरा चाँदवा दिैखै छै समझे छै पूरा चाँद एकदम।
पूरा देखैइ कहै छै ने कि ओकर धीरे- धीरे हँ।
जानै छै ओ-ओ चाँदवा पूरा ओहि तर छै मतलब कि बस की भेल छै कि। ओकर धीरे -धीरे नू- ओ मतलब ना होय हँ बदला हटेै छै।
हँ।
अइ देखेै छियै कोय बिना जूम के फोटो घिचके के की कैसन- न हो पै छै की।
हँ देखल लै छै।
बिना जूमो के फोटो घीचेै छै तऽ देखू ने कैसन होैकै छै मतलब गजबे आबै छै। उतना अन्हार न होय छै मतलब पूरा बदलवा ई सब जेतना छै नऽ। उपरवा सब -सब दिक जाय छै मतलब की एतना नीक आबै छै मतलब सब देखु फेनो भेजे छै एगो फोटो आहाँ। ई अभी के छै।
भेजै छै देखै छै।
गेलै छै?
हँ आ गेल छै।
हँ और बताउ ने आहाँ के खाना पीना मे की- की बनाबे आ जाइ छी? कोनो कुछो आहाँ बनाइये लेबे छी सुनेै छी हम आहाँ के खाना -पीना?
हँ खाना पीना तऽ बनालै।
अभी लागे छै जैसे कि शाम हो गेल छै नऽ?
शाम हो गेल छै हँ।
अं देखू नऽ का पता काहे एसन आबै छै।
फेर धीरे -धीरे अथि होय छै।
ना तकै मतलब ई होय छै होई। मतलब की अन्हार छै न तऽ पूरा कोई करिया थोड़े दे दै छै पूरा करिया मेघ अगर दे दै छै। तऽ ई हरियरका पेड़ पौधवा ई सब थोड़े आबे छीयै इतना नीक।
हँ एतना नीक तऽ नहि ए आबै छै बड़ा निक फोटो अबै छै।
हँ अभी देखू न पूरा मतलब पाता- पाता एले छै बाँसो के पाता या तक केितना रात के दे देले छै।
हँ ओ तऽ देखबे करै छै।
हँ पूरा मतलब की पूरा डिटेल मतलब की पूरा ओकर। खोज -खोज के सब दे देबे छै।
घर उर पूरा लौकै छै
हँ अब बताबू एतना थोड़े देबै छै कोनो। ओहो एते जुम न करले छै उतना जैसे छै ने उ-
हूँ।
ओ सही करले छै आ घरो मे बत्तियो न जले छै देखलइ। छी आहाँ फेरो घरे के फोटो दे देने छै ना-
हँ, हँ घरहु के फोटो साफ लौकै छै।
हँ। और बताउ न आहाँके खाना पीना मे की की बना लेबे छी तनि हमरो सिखाउ ने कुछो खाना पीना।
खाना पीना बनबै छियै हम तऽ आज माँस भात बनेैने छी।
ओ माँस भात बनाबे आ जाय छै आहाँके?
हँ बना लै छैयै।
चलू तब तऽ बड़ा नीक छैय। न हमरा ओतना नीक से न आबे छै बनावे। माछ भात तऽ कहो खबो न करले छी तऽ हम बना कैसे देब अहाँ खुद न सोेचे छी।
नहि खाइ छैय का माछ भात।
ह मतलब खाली उ दोकान सब मे न मिलै छैय कुरकुरुआ जइ छैय मांस ओहिमे तेल मसाला लगा के ले मतलब मुर्गा के पैरवा उह खाइ छी बस। अहींके जरे कभु खइले छी नहि तऽ कहा जा हँ बड़ा नीक लागै छैय।
हँ।
मजा आ जाइ छैय। पूरा मजा आ जाइ छैय खाय मे लेकिन ई तऽ बात छैय अहूँं के कहा जाइ छैय।
हँ मानेत है। माजा तऽ एबे करै छैय।
ह आओर बताउ ने अहाँके खाना पीना कैसन छैय?
हँ खाना पीना तऽ नीक छैय खा पी लेले छैय।
ओ खा पी लेलेे छी तब तऽ सब नीक छैय। आओर बताउ अहाँके पिताजी माताजी के तबियत सब कैसन छैय। तऽ केना छी। सब लोग नीक छैय सबलोग मतलब की खाना पीना खा लेले छैय।
हँ सब गोटे खाना पीना खा लेल छी अपने के परिवारमे सभगोटे खाना खा लै
जी हमर परिवार मे पाता नहि छैय हम तऽ अपने नहि खैले छी तऽ हम अहाँ की बता सकै छी।
ना खाइले छी।
ना- ना खाइले छी जाइ छी तने देर बाद खाय कनि भैया के फोन आगल रहै छैय न बोल रहे छैैय कि भैया के तऽ हम अपने मोबाइलवा से बतियाइ छी भैया से।
हाँ।
आओर बताउ जी बतिया तऽ लेने छी। आओर अहाँ से पूछे के रहै छैय। की खाना पीना की की के हो जाइ छैय नीक ढंग से मतलब की अहाँके कहियो बाहर उहर जाइ छैय कि नहि।
जाइ छैय ने जाइ छैय मोतिहारी।
ओ जाइ छी मोतिहारी।
हँ ओहि लग रहै छैय आ बिलिंग कितना होइ छैय।
हूं।
ओहिमे अथी करै छैय पार्सल करै छैय।
चलू तऽ तऽ नीके छैय अहाँके जाउ तऽ आराम कहिया इंस्टीच्युट जाइ छैय।
हं जाइ छैय बाइक हो जाइ छैय तऽ चलियए जाइ छैय।
ओ तैयो मतलब मोटरसाइकिल खरीदै छी अहाँ ने।
न मोटरसाइकिल छैय एगो दोस्त के बाइक छैय।
त ऽ देबे छी अहाँके
हँ दुनू वै करे छै, साथ में करै छै।
अच्छा आधा -आधा बाँट लेबै छी बाद मे
न बाटे ने नु छीयो कॉलेज चल जाय छै त हम ले ले छी।
तऽ अहुँ तऽ कतेनीक कॉलेज जाइ छी नु हम सुनले छी, अहूं के तऽ पढ़ाई लिखाई छे।
हँ तऽ हम जादा दिन नगनु करै छियै एक महीना करे छै ओकरा बाद चल जैय छै।
ओ अहाँके एडमिशन भअ गेल छैय।
एडमिशन तऽ हो गेल छे हँ।
त अहाँ काहे ले जाय छी कॉलेज अहाँ काहे ना घरे पे रहके पढ़े छी। झूठोके जाइछी उतना दूर।
ठीक छै दूरघर से निकलै छै तऽ अच्छे ना छै।
हँ इहो बात छै, लेकिन बोलै छी तनि बनीयोंसे परीक्षा उरीक्षा दे के जायथिन नु जे कॉलेजवा मे, ओ कॉलेजवा में की हो छै कनी नीक-नीक लैका से जा पहचान होइ छै, तऽ ओ नीक -नीक लयका पड़े वाला लयका घल तऽ पढ़ै वला लयका सबके साथ रहै छै तऽ मतलब के बारा चीज मिलै छै जैसे की त उ सब अलग -अलग बात बताबै छै, ओकनी के साथ रहै छै तऽ पढ़े के मन करै छै।
नहिद ऐसे खोजे छै, पढ़े वाला लयका तऽ हर कॉलेज मे होइ छै।
हँ ओ मिल जाइ छै, ओ बताबै छी लेकिन देखू जे कॉलेजवा में लोग सीधे एडमिशन ले लेबै छै, ओ कॉलेजवा मे पढ़े वाला लयका मतलब कमे होइ छै, काहेकि पढ़े वाला लयका एकदम अपने लए नीक कॉलेज ढूढ़ै छै आ ओमे जाइ छै काहेकी ओकरा न ओ मे नीक -नीक लैका भेटाई छै नीक -नीक मतलब ओकरे सान के लैका ओकरे जैसन लैका भेटाइ छै। काहेकी उहो सब ओ परीक्षा वा निकाल के जाइ छै तऽ ओहि लए बताबै छी।
हँ उहो त होइ।
चलू तऽ सब नीक छै तऽ रखै छी। अहाँ से फेनो बात होइ छै, अहाँ अपन ख्याल रखे छी। अपन परिवार के ख्याल रखे छी, अपन बहन के भाय के। अपन माता जी, पिताजी सबके अहाँ अपन ख्याल रखे छी ओर। कोनो ख्याल रखै छै, तनि धुपोआ छीयै तऽ धुपआ मे तनी बचिये के रहै छी, समझै छी। धुपा से कम निकलै छी। नै तऽ धुपुआ मे निकलै छी तऽ अहाँके बड़ा परेशानी उठाबे के होइ छै। हँ तऽ ई बात तो जानबे करै छी, आज तऽ इतना धूप रह छै हम अहाँके की बताउ चलू ठीक नीक छै।
नीक छै तऽ ठीक छै।